हेलो
नमस्कार सखी
हां नमस्कार सखी कहियौ की हाल ए?
ठीक यै अहाँके केहन यै
हमरो ठीके छै की करैत रहियै?
हम किछ नहि बैसल छलहो
कहियौ पढ़ाइ लिखाइके बारेमे सब ठीक यै।
हां सब ठीक यै।
अहाँके पसन्दीदा किताबके की नाम यै?
हमर पसन्दीदा किताब के नाम यो हिन्दी अहाँके कोन यै?
हमर तऽ ज्यादातर हिन् दीए छै कियैकि ओइमे देखियौ हिन्दीकीमे होइ छै जे रंग बिरंगके कहानी खिस्सा ई सब देने रहै छै तऽ ओई हिसाबसे हमरा हिन्दी बहुत अच्छा लगैयै ओकर कहानी सब बहुत अच्छा सुनऽमे लगैयै। तैं दुआरे हमरा हिन्दी बहुत अच्छा लगैयै।
और कहियौ बतैयौ और शभ
हमरो पसन्दीदा कथो सब है भागवत त‌ गीता सब। अहाँके कोन यै?
हां तऽ इहै ने भऽ जाइ छै देखियौ रामायणके किताब पढ़ियौ या फेर महाभारत ईसब मतलब पुराना पुराना कहानी खिस्सा ईसब किताबमे देल रहै छै तऽ ई सब कुछ ज्यादे ही अच्छा लागऽ लगै छै आदमी सबके ने।
हँ आ हमरा तऽ भागवत कथा सुनैमे बड नीक लागैयै अहाँके मोन लागैयै?
हँ हँ कियै नै देखियौ बूढ़ आदमी सब के की काम होय छै इहै ने होय छै जे भागवत सुनू गीता सुनू ई रामायण सुनू इहे सबमे सुन समय चलि
हँ आ पसंदीदा किताब में त हिन्दी में त औरो बड नीक नीक कहानी सब रहै छ छै
हँ तऽ उहै ने हिन्दी के किताब मतलब पसन्दीदार इहै लै भए गेल छै किआकि देखि
देखियौ हिन्दी के किताब मे अहाँके कुछ समैझो मे आबि जैत जे की कहाँ से शुरू भेलै कहाँ खतम भेलै है तऽ ई हिसाबस ऊ आदमीके कहानी सुनि सकलै है पढ़ि सकलै समझि सकलैहै। तैं दुआरे हिन्दी ज्यादातर आदमीके पसन्द होइ छै आ तैँ हमरो पसन्द यै।
आ हमरा तऽ हिन्दी मे सुन्दरो काण्ड पसन्द यै।
हँ हँ ऊ तऽ सबके पसन्द रहै रहैछै उ तऽ लेकिन देखियै जहिया बच्चा आर के क्लास में रहियै तऽ हिन्दीके किताब जे अबैत रहै तऽ सबसे पहिले देखैत रही जे एइमे कहानी कोन छै कि एइमे कविता कोन छै त सु
देखोमे अभियो बच्चा सबके किताब अबै छै तऽ सबस पहिले हिन्दीक किताब देखै छियै जे कि ओहिपर कहानी केहन देने छै केहन केहन कवितासब देने छै। तैं दुआरे हिन्दी हमर पसन्दीदा किताब भऽ गेल छै।
हँ से तऽ छै आ हमरा आष्टा बर्कू किताब बहुत पसन्द है।
कोन किताब कहलीये?
आष्टा बड़क गीता।
हँ हँ से तऽ छेबे करै आ देखियौ भऽ जाय छै जे हिन्दी समझोमे आबय छै कते आदमी मतलब लाइन के स मतलब मतलब साफ साफ अहके देखाई दै छै इ से हिन्दी सब के पसन्दीदा होइ छै और हिन्दीमे तऽ कते रामायण महाभारत गीत तऽ ईसभ सभ तऽ अच्छा लगै छै पढ़यमे पुराना पुराना कहानी ईसभ सुनयमे देखयमे सुनयमे समझयम सबकुछु मे अच्छा लगै छै ने तैं दुआरे।
आ हिन्दी मे तऽ किताबो सब याद करऽ मे बड मोन लागै छै।
हँ कविता सब जे बाप रे एते नीक। ओकर कवि सब जे लिखले रहे छथिन मोन करे छै हुनके पढ़लिय एते सुंदर सुंदर कविता आ रहै छै। थिन ओकर जे मतलब अर्थ भेलै कविताके ऊ तऽ औरो गजब के रहय छै देने तैं दुआरे हिन्दी तऽ कहैत छै ज्यादे ही सभके अच्छा लागऽ रहैत छै।
आ हिन्दी सब जे में दोहा रहे छै ओ कतेक नीक लागे छै।
हँ सेहे कह बोला रहु हम हु अहाँ के ओकर दोहा सायरी ई सब क कते सुदर दिन रहे छै एक एक लाइन मे परहऽ मे बढ़िया लगे छै गजब के रहे छै। पहिने अहाँके की कहू ताहि दुआरे हमहु सोचैय छियै जे जेकर जेहन किताब मिल जाइ छै हिन्दीके पढ़ि लैत छियै धऽ कऽ।
हँ।
हँ तऽ बहिन इहा मतलब भेलैय जे अपन सबके पसन्दीदा जातर हिन्दीए छै ज्यातर आदमीक के पसन्दीदा कि तऽ हिन्दीे होइ छै ई ने जे हमरे यहाँ के और सबके भी हिन्दीे रहै छै किया देखियौ हिन्दी में जे कहानी सब देने रहै छै ओ आदमी अपन मोनोसँ अगर समझथिन ने। या सुनबो करते देखबो करते तऽ ओकरा समझ मे तुरंत आबि जेते। आ देखियौ जेनाकि इंग्लिशसभ रहै छै तऽ इंग्लिशसभ मतलब जे आधा आदमीके समाझमे ऐल आधा के नहि ऐल ई तऽ अपनासब ल तऽ और नीक के बात छै जे हिन्दी छै हिन्दी तऽ अपना सब देखबो करबैय तऽ समझमे आइब जेतै इंग्लिश कहियो समझ मे न ऐत अपना आरके।
नहि नहि आ हिन्दीमे तऽ ओ हनुमानो चालीसा पढ़य मे बड्ड नीक लागैत छै।
हँ देखियौ जदातर जे भागवत मतलब मतलब भगवान सब कि गीत आर जे दै छै ओ जादातर हिन्दियएमे लै छै थोरो ने इंग्लिश आर सबमे दै छै। तैं दुआरे आदमी बूढ़ सब आदमी सबके ज्यादातर पसन्दीदा किताब हिन्दीये होय छैते दूरे हमरो सबके, आ देखियौ कोइ भी मन्त्र याद करै छियै या फिर कोई गीते याद करे छै, कतेक नीक लगै छै सुनय में हिन्दी में? आ कत ते नीक ओकर अर्थ सब रहै छै, तऽ कनी जादे ही अच्छा लगै छै ना?
आ मिथिला मे तऽ हिन्दी में जे सड़क सब पर लिखल रहैऽत कुच-कुचु केतेक नीक लागे छै देखऽ में?
तऽ छै देखियौ, शादी बियाह जे आदमी करै छै तऽ उ गेट देत मतलब घर में कोबन में जे अथी नै लिखैत रहेयैऽ? मतलब कोई मतलब शायरी या त मतलव बरहियां लगै छै दे खऽ में।
हँ-हँ, हमरा तऽ कि तऽ हिन्दी कि ताब सब पड़्हऽ में बड्ड मुन लागे छै।
हँ तऽ हमरो सबके तऽ वैह ने ब जाइ छै, हिन्दी के काम हँ, नीक लागत, एते अच्छा लगेया मुन करेया कि बड्डी पर तेरऽ ओ किताब लेकिन आदमी के पास टैऽ हमरा सबके समय नैय मिल पबै छै तैऽ दुआरे लाइक तऽ मुन करै छै बच्चोके किताब छै तऽ पढ़लियै, एते नीक हमरा सबके लगै छै हिन् दी के किताब से।
हमरा अंग्रेजी पड़हऽ में ओतेक मुन नैय लागैयऽ जेते हिन्दी पड़हऽ मे मुन लाग
हँ। हिंदी समऽझो में ने अबे छै बहीन, देखियौ आरो भऽ गेलै जे अथी-कथि-कह हिन्दी में कोई कहानी देने छाइत, तऽब ओकर देखियौ जन्म सँ लऽ कऽ ओकऽ ये मृत्यु तक के बात ओई में देने रहे छै, सब आसानी स समझ पबै छै इंसान। आ ओ कोना देखियौ इंग्लिश सबमें तऽ किछ से किछ देने रहे, हमरा सबके दिमागो मे नैय आटैत रहै छल की देने रहै छै की नैय? आ हिन्दी में तऽ केहनो बात लिखल रहै छै कि तुरन्त दिमाग में अटि जैत।
हँ, पंडियो जी सब तऽ कोनो कोनो पूजा मे हिन्दीए मे कथा कहै छथिन न?
हँ तऽ कते त कथा हिन्दीए में देने रहे छै, हमसब जे परहै छियै त ओहो त हिन्दिये म परहै छिय, हमरा सबके कोन मतलब कुनो भाषा आबैयै जे हिन्दीये सभसँ नीक हमा पसन्दीदा है हिन् दीये, हम सबके कहै छियै, ये बहिना अहॉं सब हिन्दी में परहल करू, बड्ड नीक रहैत छै हिन्दी परहऽ में। सुनहो में अच्छा लगै छै, कोइ आदमी के समझ तुरन्त आबि जाइ छै। अक् कते आदमी कोन कोन भाषा बजैत रहै, समझो में नैय आबैत रहै छै कते आदमी के।
आ हिन्दी किताब में कतेक सुंदर सुंदर कहानी सब रहे छै?
हँ काइ-ओकर फोटोओ सब देने रहे छै हिन्दी किताब में समझऽ लैऽ, जे आदमी नैय समझतै। लेकिन हिन्दी किताब तऽ जादातर बच्चा के या फिर बूड़्हो आदमी हमा स बहिन आदमिंयो के समैझ मे आइब जाइ छै। आ अथी और सब में त देने रहै छै कोन कोन फोटो आर तैयो समझ में नैय अबैत रहे छै आदमी सबके, आ हिन्दी में जे तुरंत एक बेर देखियौ, पेज उलटैयौ तुरन्त समझ में आबि जैत अहाँके।
अच्छा-अच्छा।
हमहुं तऽ अपन बैग ब चाय कहै छै बौआ रे नैय तोरा कोइ किताब में मोन लगै छौ पढ़ऽमे तऽ हिन्दीये लऽ ले। हिन्दी तुहो पड़्हबैं, हमहुँ कनि कनि समझा देबौ, पड़्हेबौ। हमर सबके आँख भगवान नै देलखिन्ह यै सूझे नै छै आब बुरहाड़ी आएब गेले यै नै तें हम कह
ऐबय तऽ कनि समझा दबौ हम सुनबो करब नै कानमे आवाज जाएत नै तो समझा दबौ कुछ -कुछ
हां-हां से तऽ छहिए नै
से कहली नै।
हम हम्हूँ सब अपन बाल बच्चा के इहे कहय छीयै जे रे बौआ हिन्दीए लऽ लै।
हां-हां देखियौ अगर नै इंग्लिश पढ़ा आबय छै हमरा सबके तऽ हिन्दी अगर लेतय त हिन्दी तऽ कुछ ने कुछ समझा देबय करबै नै नै देखा देबय सुन तै समझय सकलियै नै आ समझा सकलियै ओकरो आरके।
हां।
हां त तै दुआरे हम्हुँ अपन बौआ सबके कहलियै बौआ रे नै कुछ लेबय नै पढ़बै नै पढ़ लेकिन हिन्दी ल लै हिन्दी तोरा सबके पसन्दीदा किताब हो या जेना हम्मर छै त कहे छै नै मम्मी तोहर सब बला नै छौ जे हम हिन्दी ल के पढ़ पढ़िए गवार नै छियौ। तऽ उहै कहय छीयै जे बौआ गवार के बात नै छै हिन्दी समझ मे नै आबय छै नै तोरा समझमे एतौ जे मास् टर लगैबो ई दोसर पढ़ावा लै जे अगर हिन्दी ल लेभी तऽ हम्हुँ नै पढ़ा देबौ तोरा कनि मनि
आ हमरा सबके जे किताब मे एकटा कहानी रहले बड नीक, बड नीक
हां आ देखियौ जे अहाँ हमरा से जे बचपन मे पढ़नय हेबै ने उ कहानी उ अभी तक चलैत रहै छै हिन्दी के किताब मे इहै तऽ भऽ जाए छै नै
हां।
उहै कहानी जे अहाँ पहिला मे पढ़नै हेबय वैह पचमा मे पढ़ियौ, वैह छट हम हिन्दी के किताब मे इहै देखय लै हम चाहय छी सबसे पहिले बच्चा सबके जे कि देखियो जे अपना सब पढ़ लेलीए पहिला मे कहानी, कविता उहै दोसरो में दऽ देनय छै उहो तिसरो मे दऽ देनय छै तऽ कते नीक लगे छै एकै गो बात के उम्म मतलब देखियौ पहिले जे पढ़लियै अगर अहां दुसर दोसरो में पढ़िए किताबमे जे देने रहय छै हिन्दीके किताब मे तऽ ओ हम बता सकलियै जे हम पहिले पढ़नाय रहियौ। तै ई तै दुआरे हमरा हिन्दी बहुत नीक लगय यै।
अच्छा-अच्छा आ मधुश्रामणी के जे किताब मे लिखल रहय यै कथा सब से की कतेक नीक लागय
हां हमरा तऽ मुन करय यै भैर दिन कथा गाएबते रहु, कहते रहु लेकिन की करू हमरा सबके ईम्हर मधुश्रामणी कियो पुजबे नै करय छै और सब जे आदमी सब रहै छथिन उ सब पूजे छथिन तऽ हमरा कहबे नै करय छथीन कथा कहय लेकिन हमरा कथा कहय में बड नी लगय यै कियाकि हिन्दी मे दैल रहय छै नै आ जेकर हिन्दी पसन्दीदा रहय छै तऽ ओकरा त और मोन करय छै जे हिन्दीमे घुस जइयै जेनाकि हम सब हिन्दी के कीड़ा छियै।
हां।
हां तै दुआरे हमरा बड्ड मोन करत जे हिन्दी पढ़ैत रहू अभियो टाइम मिलय छै तऽ कनि बौआ आरके कि ताब लऽ कऽ बैठ जाए छी हिन्दीके जे कोन कहानी केहेन खिस्सा की देने छै की नै देने छै तैँ मुन करय छै पढ़य के। ते रहु भर दिन इतनी पाँचो मिनटके टाइम मिलत नै फटाक से बौआ के बैग मे से हिंन्दी के किताब निकाएल लेब आ पढ़ा लागम हम।
आ हमरा तऽ बरसातो के कहानी बड नीक लगय यै।
हां यै बरसाएत में एते सुंदर देखलिए किताब मे देने रहय। जे पुछियौ नै। की गजब के देने रहै हिन्दी मे एक-एक व अक्षर समझ-समझ को मतलब कथी की कोल सकैया उ। ओ तऽ तुरंत माथा मे घुस जाय छै, बिना किताबे के आदमी बाज देते। एते नीक से देने रहै छै से।
आ बरसाएत के कथा सब जे रहै छै। किताब मे उ हमरा बड पसन्द हय।
बड नी
हां।
तै हमु सब ई कहलिये जे हिन्दी के बौअवा किताब पढ़।
हां ह
तब अहाँ कहियौ अपना बहिन आर के ई बहिन सबके दोस्त सखी सबके जौ अहों सब हिन्दी अहाँ सबके पसन्दीदा नै हैत और क लियो ती नी क लगे छै पढ़ऽ मे, कहानी, कविता ई सब बहुत नीक लगे छै।
आ हमु सब तऽ अपन बहिन के कहलियै हे हिन्दीये लऽ लियाए।
हां त की तऽ एते नीक